मामी गोर गोर लगै छी मामी
खुश रहू सोभागवती रहु पुत्र वती रहू भरल पूरल रहू आओर कहू की हाल ये
ओर ठीक हाल हइ अहाँ अपन वहाँ ठीक छी
हमहुँ ठीक छियै आरौ बापरौ बा
ओर मामा जी ठीक छैथ
हँ मामा ठीक छै हमरा कमरमे दर्द होइ
की बात बहुत काज केलहु हँ की
हँ कनी काज तऽ भइे जाइ छै
आ आब तऽ जरूरी से जयादा काज केनाइ
असगरे छी तऽ काज तऽ करे हे पड़त हमरा
जा कर धिया पुता के अथी करू
हँ तऽ काज तऽ छैहे घरमे आ चार बजे उठ कऽ चकी भानस कऽ ले झाड़ू मारि लेब एककर बादसँ दिन भरि खाइत रहब से काम तऽ नहि ने यऽ
आत
ह काम करू प्रोपर
बामी सामी ठीक छै खाना पीना समाम काम
हँ हमर भानस भऽ गेल दालि बनेलहुँ भात बनेलहुँ सब्जी बनेलहुँ परवल आलूके भुजिया बनेलहुॅं भिंडी के
भोरे भोेरे बना लै लिए
हमर खेनाइ तऽ भोरे बनैत छै सभदिन
नहि नहि जाउ ब म खाना पीना
तो सब दिना भोरे बनै छै भोरे के पाटी छथिन ने भोरे खा कऽ चलि जाइ छथिन ओकर बाद दिन भरि हम फ्री रहैत हती
कोनो काम कोनो धन्धा नहि बुझलहु
हँ
दिन भरि मटर गस्ती होइ छै हमर आर सब कहू
ठीक छै नहि नहि नास्ता नास्ता बनेलियै।
कथी सभ?
नाश्ता बनेलिए उएह रोटी आलू परवल भुजिया भुजिया।
परोड़ हमरा घरमे केओ नहि खाइ छैय।
नही भुजिया बनबै छियै तऽ कनी नीक लागैत छैय।
हमरा घरमे परोड़के किछो बना दिऔ ने नहि खायत एगो चटनी छोड़िकऽ।
बढ़िआ अय बढियऽ
परोर नहि पसन्द पड़ैत छैय केकरो हमरा घरमे।
तऽ चटनी
हमरा नीक लगैया। हमरा पसन्द यइ लोककेँ नहि नीक लगैत छैय हमरा घरमे आदमीके।
हँ तऽ इहे बात भऽ जाय छै सबके नहि पसन्द परे छैय।
हमरा तऽ नीक लगैए भाय हमरा तऽ दुनिआँमे कोनो एहन चीजे नहि छैय जे हमरा नहि नीक लगैए।
लड्डू ठीक हव मम्मी?
हँ हँ ओहो ठीक ये।
अचछा हम पुछलहु हेँ कि मतलब आ लड्डू के लड्डू के पापा
लड्डू ओ के पापा ठीक छैय।
पहिले जेना बदमासी करैया अखनो?
दू सालसँ तऽ हम अपने नहि देखलियै गाम अयबे नहि केलैए तऽ। अहाँके हम की कहु।
मौसम केहन हइ उम्हर के?
ठीक अइ मोबाइलपर बात करैत छियै मोबाइल परर देखैत छियै भऽ गेलियै दाम की। केओ ऐबे नहि करै छैय।
अच्छा भऽ गेलै की।
ह आओर कहू अहु तऽ गाम नहि एलहुँ हेँ कतेक दिनसँ तऽ हम
ब अहाँ हमरा बजेबै ने करय छी त प्यार सब तऽ केना प्यार बजतो तऽ ए मोन तऽ करैत रहलय। अच
चुपचाप रहु अहाँके आऔर कते प्यार से बजाउ? आ अहाँके पिया अहाँ पिआरके लायइक नहि छी अहाँके हम ओतेक पिआरसँ बजबै छी तऽ अहाॅं नहि अबै छी। तऽ हमर पिआार के लाइक नहि छी हॅं हमर नफरत के लाइक बनि गेलव हेऽ। ओहोमे एलहुँ जल्दी जल्दी मे चल गेलहु। वही तऽ अहाँ लास्ट में जतौं तऽ ने अहाँ के सब दिन घरे दुआरि न छोड़यवला य बाले बच्चा बचा नहि छोड़ऽ वला या।
ह की कहे छै बुझिते छियै बिआाह भेला के बाद पहि का जीनगि नै रहै छैय।
तऽ एहनो जिन्दगी नहि रहतै कि कतहु आदमी जेतै काज परोजनमे तऽ दस दिन नहि रहतय।
ह की कहै छी बियाह तें नै कहै छी बियाह केलाके बाद लोक बनहा
इहे त कहलिये मुरली के जे बियाह जे राति में रहे कुंन्दन फोन कैने तऽ कहै छेलैया कि अबै छथिन मी टिंगमे इन्दौर तऽ कहियो लड़कीके देख लेथिन
अच्छा मुरली मुरली मामा जाइ छथिन
हँ तऽ हम कहलियै कि हमसभ तऽ कहबे करै छिय‍‍ तू कहक तऽ कहलकए जे हम कहलियै तऽ कहलखिन हें कि हम देखबै लड़की तऽ ओ बात ठीक नहि छियै घर के लोग देखतै अहाँ कनि समझबियौ तऽ राति मे समझेने रहियए
हँ
तऽ कहलकै नहि ओ बात ठीक नहि छै हम कहलियै अच्छा ओहि रूप मे नहि देखिहें कि हम लड़की देखैछी दोस्ती महीम के रूपमे देख लिये कुन्दन ओकरो सभके नहि कहतै कि लड़का देख ले एयलै यए
हँ
आ तूहु अप अपन ओहि रूप मे नहि देखीेहै लड़की के अचानके अपन कोनो बहन्ना से बजेतै अपन तू दूर सँ देख लिहे ओहो बला देख ले इहो बला देख ले आ जे नीक लगतौ तऽ दुनूमे सँ ओ एकरा सँ करिहे बियाह तऽ कहलियै तब देखियौ की करैये कतेक समझलियै कि देख लीहे एक घंटा लए तू इन्दौर तक जाइते छे पाँच मिनट उतरि जेबै राति मे रहि जैहे कुन्दनमा डेरा पर लड़की देख लीहे भोरमे फिर अपन ट्रेन पकड़ि लिहे
अचन जाै ब
जे करियै देख लैते एक बेर तऽ मानि लिअ कि हमरा अहाँके तऽ नहि रहऽके अय रहऽके छै लड़की साथे ओकरा
हँ नहि बियाह दान कऽ लेते तऽ सही रहिते टाइमे से हर चीज सही होइ छै ने
हँ काल्हि रहै कहनी
बियाहो दिन हर चीज के कहै छै सही होइ छै क लिय टाइमे पर
आब जे करय हम तऽ समझेलियै यए कहाँ दुना गामोमे रहै फोन कयने तऽ माँओ समझेलकैये आब देख देखतै तब ने कहलियै बौआरौ ओ नहि देखतौ न लास्ट मे तऽ निशुआ देखतौ जा कऽ निशुआ आ किशन देखतै कहलकैये दीदी ओ सब तऽ देखथिन ने
अरे ओ ने सुनू ने यै मामी ओ ओ की होैइ छै अहाँ ओतऽ जे अथी वाला काज भऽ जायत ने तऽ ई एकर सबके छै हिकलल एकरा
हँ तऽ कहलियै ओ नहि देखतौ तऽ निसुुआ देखतै आ कहलकैए ओ अपने देख लैतथिन तऽ ठीक रहितै
पहिले एकरा तऽ से बात सब कहै छै लेकिन ओ समझेै तब
हम तऽ इहो कहलियै जे पसन्द हेतौ तऽ दिहे पैसा अच्छा जे देबयके हेतौ नहि पसन्द हेतौ तऽ रखले रहि जैहे नहि दीहे तऽ अपने बुझि जेतै धड़की नहि पसन्द भेलै
हँ
कह छलै आ जे दीदी सामनेसँ देख छल ने। तऽ मुरली सँ सुन्दरे छी
अच्छा, कह गेल हँ ई बात नहि, आओर किछु नहि हे की कहै छै? नहि तू हँ तऽ कह कलक कोन नलके तऽ मतलब क लड़कि केहन छै से देखलाक के बाद बु ब्राह्मणमे छोना एहन भाव छै हमरा अखने। क दियन कुदन व हमरा की जवाब दै छै। चाची अहाँ सभ नीके छियै, अहाँ सभ मतलब उन्नीस छियै, उन्नीस ने छियै?
हँ सह हमरो कहलक कि मुरली सभ सुन्दरे छै। खराप नहि छै।
नहि मुरलीसँ नहि निशुआ से निसुआ
नहि हमरा रातिमे कहलक हम पुछलियै ने तऽ हमरा कहलक। आ रंगो तऽ कहलकै, मुरलीसँ फ्रेश छै लड़की। खूब गोर नहि छै लेकिन मुरली सभ फ्रेश छी मुह कान के कटिंग बहुत सुंदर छै। हम कहलि ओता हमरो सभके बुझायल वीडियो कॉल पर लेकिन इएह बात सामने से केहन हेतै से बात छै। बोलू
हँ
त कह
समने से केहन हेते कहलिए आहा
तू दसराल
ह
ह
अच्छा हँ हँ हँ, वहाँ पर मिथनपुरामे। सामने से केहन हेतै ई बात छै। ने मोबाइल पर तऽ के नहि ओते बुझो नहि अबैत छै। हमरा हर चीज ठीक लागल रहलका मूँहके कनि जादे अथी लागल मूँहके फाड़।
आ एकटा की आरो केस तस मने तरिका कनी अलग रहै नै मतलब जेना आयल रहै तऽ कनि लटकल तटकल जे रहै ओकरा कनि सहीसँ बाइ
हँ ठीक हइ